ठीक अय अहाँ अपन कहू
अपनो ठीक अछि तखन तऽ अहाँकेँ फोने अथी भऽ गेल छलै चैल गेल छलहुँ कनि ओ दूध फोन कऽ देने छलै नऽ
अच्छऽ
दोस्त केँ फोन उठा लेलि ओहै पूछै छलै बैग पैक भेल की नइ भेल ओ अपने जा रहल छलियै नऽ ट्रिप पर
हँ हँ
सैह सब
अच्छऽ ट्रिप पर गेल छलहुँ हँ
हँ हँ ट्रिप पर गेल छलौ
काइले जैब
हँ काइले जा रहल छियै
अच्छा तहन तऽ प्रोग्राम बैन गेल माँ खुशी भेलैथ
ए माँ खु तुही तऽ खुश नइ भेलही तऽ तू की भेलौ से
ई भऽ गेलै
हँ खुशी भऽ गेली नऽ सैह ओतऽ कहि रहल छलहु ओ टिक्की छोला जे कहने छलही केना बैन रहल छलै अथी प्याज सब कहली किछो किछो ओहिकेँ बाद हम कहाँ ओ तऽ बुझलियै प्याज सब काइट कऽ दैय कऽ छै फेर ओ दैय कऽ छै किछो
ओ द कऽ दही द कऽ इमली केँ चटनी द कऽ
हँ इमली चटनी तऽ अपना सबके ई जे सुमन बाबा छथुन ओकरे गाछीमे गाछीमे छलैन उहो इमली गाछ कटा गेलै एय दुआरे तऽ अपना सभ केँ आब नय बनै छै टिक्की छोला
नय किछो लऽ नय बनै छै वैह सब नीक लगे छै
हूँ सैह बाते छै की
अच्छऽ आ ओतऽ जे तू गेल छलहि है उ अजोध्या अजोधियो नऽ गेल रही तू तू तऽ खाली घूमिते तऽ छे आर काज तू कोन करै छ खाली घुमनाइ छुट्टी पर तू खाली घूमै छेय
देखी तू कतहुँ बड़का फैमिली मे जेबही तऽ देखही बच्चा सभ केँ कहै छै अखने अथी रहै छै माए बाप पर नऽ घुमनाइयो होइ छै
हँ - हँ खूब माय बाप पर घूमना माय बाप कऽ तू घूमेबहि की तो तू घूमबे
ई नय होइ छै पहिले बेटा केँ जब तक लायक नय होइ छै जब तक माय बाप केँ पर रहै छै लायक जहिया हेतै तहिया नऽ घुमायल जेतै आ लायक भेबे नहि केलियह तब तू कहभी घूमे नहि ई वाला गप स
ह तऽ केना गेलें से कह अयोध्या
देखियौ हमसभ जे गेल छलियै तऽ फेर उएह हमरा सब के बस के प्लान छलो बेगूसराय वला एगो दोस्त छलो तऽ ओ कहलक कि भाय हमलोग हमसभ जाइ छी ओहिठिमा की कहै छै अयोध्या फेर अथी बनारस फेर प्रयागराज तीन चारि जगह घुमत बस वालला तऽ एते पैसा लागत तऽ अठइस सए रुपैआ कहने छले लागत बस स तऽ। हमर बस वला नहि एक आदमीके अठाइस सए तऽ एतेक दूर घुमेबो केलकिन ह हमर सभके अयोध्या बनारस सब छै की आ ओहिमे बुझिय कते चीज होइ छै सेहो देखबै ने बहुत चीज मिले छै मिलले हमरा सबके बस बला सब अलग अलग देलकै अठईस सए हम देलियै फेर सब गेलै हमस पाँच छओ आदमी छलियै ने तऽ सब अपन अपन देलकै पैसा तऽ हमर बस वला बुझी पूरा जाम रास्तामे पूरा जाम हमर बस वलाा सब ऊपर में चढ़ि चढ़िक बसके छत पर खाना बनाबै छलै एहन बस वला छलै बुझी आब एहन टाइम मे कतहु खाइयो पीबे के जगह नहि पूरा सुनसान हाइवे पर जाम रस्ता ओत कत खेते आदमी ऐह पूरा मजा एले तू सब जे गेलही ट्रेन से ओहिस लाख गुना मजा एले
हँ
हमरा सबके त
अथी खेलही की नै सीताके रसोइमे परसादी
हँ परसादी खेलियै की
सीताके रोसोइमे परसादी मिलल हेतौ
सीताके रसोई ओइ टाइममे हमरा लागैया नै तैयार भेल छलै गे कह सुनने छलियै की से लेकिन ओइ टाइममे नै तैयार भेल छलै न
हमरा सबके हमरा सबके समय मे जे हम दादीमााँ सब गेल छलियै आ तोहर बाबू जी जे गेल रहथिन ओइ समयमे भऽ गेल रहय तैयार, बढ़ियां दै छलै बड्ड बड नीक भव्य एतर परसादी मिलै छै बहुत सुंदर
हुं ओइ टाइममे छै हमसब जे जै टाइमे गेलियै तखन त बनिये रहल छलै न कुम्भ मेला लागल छलै
हंअ तोरा एहन नीक परसादी बनै छलै ओइमे खिची ई खिचड़ी नै होइ छौ खिचड़ी अल्लू गाजर कोबी मटर ई सब आ ऊपर से तोरा ओ जे होइ छौ माजा वला एकटा छोटकी अथी बच्चा सब नै पिबै छौ
हँ हँ बच्चा सब जे पीबै छै माजाके छोटका उएह जे रहै छै ओआर एस ओआर एस एनर्जी दुआरे देने हेतौ
हँ ओ ओ तोरा देलकै तऽ दादीमाँ कहय नै नै हम हम ई नै पिअब ई सब हम नै पिबै छी यै पी लएथु ने ठंडा लगतनि पेटमे तखन ओ दादीमां पिलथि
दादीमां जे पिन्हो रहै छथिन तकरो कहथुन हम नै पिबै छी दुबारा देबहुन ने देखी, कहिओ देखही माजो पिथुन माजा पिने रहथुन आ कहियो उहा माजाके बोतल के दोसर ब्रांड आइनदही त ओ कह नै नै ई सब हम नैप पिबै छी
त अयोध्यामे छलौ त बुझलखिन जे पंडित स्थानमें छी आ इम्हर सब जे तऽ जे अनबिही तू दोकानस त कहथुन ककरास अनलौ नै अनलौ
बड रंगके ओइ जमाना के छथिन न ओइ जमाना के छथिन त पिबै तिबै छथिन नैय, आ गै सुन न एगो गप हमसब गेलियौ डॉक्टर लग देखाबै ले बुझलही, दवाइ लै ले हेमियो पथी वला स त हमर ई दादी मां की केलखुन बुराई करऽ लगलखुन कहलखिन की आहा आइ ई बार बार अथी करैया ओ घावके ई छुबै छै ई करै छै ओ करै छैय आ कहलखिन खाली गुस्सा आबै छै हिनका यौ डॉक्टर साहेब तऽ हम कहलिअइ ई ई बुढ़िया हमर पोल खोलने जा रहल अ इ आ खाली कहै छै कि गुस सा आबै छै ई अबै छै सैह सब तऽहम की कहलियै डॉक्टर हे यौ से डॉक्टर फेर हमरा स पूछ लगलै कि अहाँ के गुस्सो अबैया फेर अहाँके चिड़चिड़ापन अबैया की सब होइया तऽ हम कहलियै कि यौ हम सेऽ अपन रूम मे रहै छिअइ से हमरा नै पसन्द अछि कि कोइ हमरा उठा बैय या हमरा घर मे ई आदत भ गेल छै हमर सबके ज्वाइंट फेैमिली छैय सब मिल जुलिकऽ रहै छै बड़का फैमली छिय न तब खाना पीना लैय देखियौ आब एक आदमी हम जहिया कहलियै नै खाइके मोन है भूख नै है ताब हम गेलौं सुतै ले ताब कखन दादी आबि जाएत खन छोटकी काकी आब जाइ छथिन खन मम्मी आबि जाइ छै खन बाबूजी आबि जाएत त कोई ने कोई पहुंचैत रहत तऽ ऐ पर की होइ छैय चिड़चिड़ाप पन त हेबे करतै भाइ नै खाइ के मन अछि त बार बार कोई ने कोई आदमी बदलबदल क आबै छथिन
छोरि देथिन से नै य छोड़े, छथिन माया भ जाइ छैय जे हमर बच्चा नय खेलक ए
डॉक्टर इएह कहलकै कि अहाँके ई चिड़चिड़ापन आर ई सब आओर किछु होइया तऽहम कहलियै कि हाथ मे पसीना सब ई सब जे सब होइ छैय सभ चीज कहलिय फेर दादीमां के बारी एलै चेक के तऽ दादीमाां के पुछलखिन अहुं के गुस्सा हम कहलिअनि यौ गुस्सा बाप रे पुछियौ नै जहिया हमरा घर सबमे पूजा के त्योहार सब जै होइ छै तऽबाप रे कोइ जे पुत तो सभ किछो कहि दै छै न तऽ पिनकी चढ जाइ छनि तुरन्ते हाइ भ जाइ छैन तुरन्तमे खिसिया जाइ छथिन
देखियौ तुहूँ तऽ कहबे कलिही जे हमरो दादी माँ के गुस्सा हरदम चहिरे जाइया तऽ दुनू तऽ अपन बराबर कऽ लेलैऽ
तऽ हम तऽ कहलियै कि खूब हिनको गुस्सा चढ़ै छैन देखियौ आओर सब आ हिनका दादी माँ के की छैन ने पेट मे खाली की प्रॉब्लम भऽ जाइ छैन किछो कनियो खा लेथुन एकटा खाली नून रोटी पर धियान रहय छैन, नून रोटी के अलावा किछो नीके नय लगै छैन
नै तऽपहिले देखही पहिलका युग जे छेलैया त लोक उएह सभ खा क ऽ गुजर करै छलैया आब ने लोक खाइ छै आब जेहेन खेनाइ बनलै ऐ तऽ नै पचै छैनपचैत पचैत पचैन न
से नहि नीको खाना रहतौ न जी सुन ने चल ठीक छै माने छी यौ लेकिन दालियो भातमे हिनका गैस बनि जाइ छै ने सोचे वाला गप्प छै ने डॉक्टरो हंस हंसऽ लगलै कहलक हाँ फेर ओ दबाइ देलकै तऽ ओ दबाइ बढ़ियाँ असर केलकै फेर कहै छथिन कि आब हम नहि जायब देखाबे ला इ ओ पूछय लगै या कि गुस्सा वला गुस्सो अबैया ई अबैया ओ सब दुआरे नहि जाए चाहै छथिन
अं चाहे नहि तऽ एनाहिं हुनका देखियो हुनका आदत छलनि हें पहिले जुगमे एक टाइम खाइके आ एखन जे अथि पुतोहु सब कहैत हेतन दू टाइम खाइ लाए एक बेर रोटिए खा लिअ एक बेर भाते खा लिअ तऽ हुनका गैस बनि जाइ छनि
नहि से तऽ देखिहीं चलमाने छीयौ ई की करथुन मुरहीयो के जे भुजा खा लेथुन एकरती मुड़ही आ दाल मूट सभ मिलाकऽ जे दऽ दहुन तऽ ओहोमे हिनका गैस बनि जाइ छनि बुझिहीं एक रत्ती दू फँका नहि हेतै की पेट भरि जाइ छनि बुझहीं केहन औल कल पर छथिन
ऐं-ह-ह
ऑल कॉल वला बुढ़िया छै की बुझबिंहीं ई बुढ़िया परेशान कऽ के राखि देने छै सहाए छै कि की कहियो खेथिन पीथिन तब ने शरीरो बनतै आ लोक सब अबे छै बाहर भैया सब कहै छै की ई सब खुएबे नहि करै छथिन किछो
नै नै नहि किछ नहि किछ कहून ओनाहिं बूढ़ सूढ़के एनाहिं क्रोध चढ़ै छै नहि किछ कहून जहन तू सब जवान जहान छीहिं तखन जे सुन ने तू सब जे जवान जहान छी तऽ उठबै लाए जाइ छौ तऽ गुस्सा चढै छौ
हाँ तऽ गुस्सा नहि चढ़तै भाइ तू सुतनाइ जरूरी छै की नहि छै तू खुदे सोचहिं नऽ तऽ सूतै लाए आओर खाइ लाए न करै छै बिधार्थी माने छी गलती ई गप्प कहलियै नऽ बड्ड नीक गप्प कहलियै लेकिन जेकरा मोटिव रहै छै नऽ नीक काज करैके तऽ ओ बारहो बजे उठेय तऽ खूब काज कऽ सकैया शिद्दतसँ जे काज करतै ने आदमी तऽ कतबो बजे उठतै तऽ ओहिस नहि होइ छै तूंही सब सवेरे उठै छीहीं तऽ कथि होइ छौ ई हम कहै छीयो काज करै वला लाए ने टायम नै डिपेंड करै छै काज करैवला बारह बजे राइतोमे ग- काज
नहि तऽ हमसभ जे सवेरे उठै छियै तऽ हमसभ अपन ठंडांमे काज केलहुँ तऽ सभ जे अबेर कऽ उठलेंह तऽ रौदामे काज करै छाँ
रौदामे कोन काज भेल हमसभ स्मार्ट वर्क करै छी
हाँ तै चेहरा तै तोहर सबके चेहरा कारी भेल जाइ छो आ हमर सबके गोर भेल जाइ या
तऽ ओ अलग छै तऽ कथि तोहूँसभ तऽ धूपमे किछु ने किछु काम रहिते छौ एना हमरा सबके बाहर भैया वला काम रहै छै
हाँ तऽ साह छै
कथि केलियौ हमसभ खेलियौ या तोरा ओहा भूजल भात छलौं दिनका भात जे छलै ओकरे छोटकी चाची भूजि देलखिन तेलमे प्याज देलखिन आ जीरा सभ दऽ कऽ भुजि देने छलखिन आ फेर रोटी बनेने छलखिन ओ कचरी जे होइ छौ प्याज केँ बनेने छलखुन तोरा उहै बेसन सभ मिला कऽ हम कहलियै चौर केँ दिऔ आटा तऽ कहलिन खतम भए गेल छै हम दू ई घर में चीज खतम होइ छै
तऽ घर भेलै न परिवार वला घर छै तऽ सब चीज ने किछ नै किछ तऽ घटले रहै छै ई तऽ नै ने छै जे दू आदमी केँ परिवार छै एत तऽ बहुत आदमी केँ परिवार छै
की कहै छै न ओ गुज गुजहा लगैत रह कचरी नै नीक लगै तऽ हमरा अपना सब केँ की होइ छै पता छौ भावो भैंसुर वला गप सब होइ छै न तऽ की भेल हमर दादी माँ खेलखिन बाबूजी बला केँ ऐठ में तऽ हम बगले में बैसल छलियै फेर छोटकियो काकी बैसल छलखिन तऽ ई देलखिन हमरा खाय लए अथी तऽ मम्मी कहलकै तुी कहल हमरा कि ई नै कर ओ नै कर ओ वला झूठा ओइमें नै दऽ दियै नै तऽ फेर ओ नै खेथिन मतलब छोटकी काकी नै खेथिन दादी माँ केँ जूठा वला जे बाबूजी केँ जूठा छलै भाबो भैसुर सुर वला बात छियै न तऽ हमरा म की आदत भै जा कोई जेना जूठा रहल न तऽ ध्यान से उतरि जाइत रहै छै मेन दिक्कत एतऽ ई छै हमरा ध्यान से उतर जाइ छियै की बुझलही तऽ उहे जरन हम छुबै वला छलियै कचरी की कहलिन हे हे नै छुबियौ तऽ फेर बस नै छुलियै तऽ ओ दूगो कचरी छले ओ कहलकै बौआ अहीं खा लिए
तऽ ओ कचरी कथी लऽ ब नेने हेथिन बुझल छौ बेसन दऽ कऽ ओ बाबा कऽ दाँत नै न छैन तऽ बाबा दुआरे बनेने हेथिन
हम तऽ देखी ने खेलियौ भात साथे रोटी हमरा भात साथे रोटी ठीक लगै हम जेतऽ जयपुर में रहै छलियै ओतऽ कऽ बच्चा की करतौ पता छौ सिन्धी सब रहै छै लै ओकरा सब कऽ मैय बाप की करतौ भूजल भात कऽ देतौ ओकरा अथी में पूरी बना देतो आटा में भैर कऽ पूरी बना नीक लगैत छलै गै खाय में ऐत हम खाइ छियै तऽ हँसै छैै सब
नै नै नै जे जे खाइ छै से नी क अखन तऽ आमो सब हेतौ न आमो सब खैत हेबही न
धु ओ सब तऽ डेली चलै छै मन उइब गेलो कते केँ कते तऽ आम फेेकई छौ पोखैर में कोइ खेनहारे नै छै आब एखन कत अथी करबै तऽ अपन पोखरे भराई छै बुझी न उहै होय छै लोक लऽ खाय लऽ नै छै अपना सब पोखैर भैर
तऽ तखन माइट कथी लए बाबा खसेथुन तहन आमे स भर
हँ तऽ हमर कते घरारी तऽ आमे से भरल छै सेहा की आमे सब स भर छैय